कि यौ की हाल समाचार
हमरा नीक अहाँ कहु अहाँके केहन हम हाल समाचार सब
हमरो मस्त अय अहाँ नीक नाक चलि रहल छै एतौ बारिश भेले एते नीक मौसम कऽ देलकै ओतऽ के मौसम केहन अछि
सब बढ़ियाँ चलि रहै छै एतौ मौसम बड़ नीक छै ए एते ठाम बारिश
अच्छा ओतो बा ओतौ बारिश भेलै
एतौ बारिश भेला बड्ड टाइम से एते बारिश भऽ रहल छै
ओ तहन तऽ ठण्डे मौसम केने हैत हँ आइ मेंढक सब खूब टर्र टर्र करैत हैत नय यौ
मेंढ़ मेंढ़को सब छै
बेंग सब सबटा सबटा बेंग सब टर्र टर्र करे हँ
एक तऽ अहिठाम साँपो सब खूब छै
हँ यौ बचि कऽ रहब साँप ताँपसँ अय पइन बुनी पइन बुनी मे खूब अबै छै साँप ताँप से ध्यान देबै बौआ निकलब तऽ टॉर्च लऽ कऽ निकलब
हम खूब बइचके रहै छीयै अहाँ की करै छीयै अखन
हम की कहू एकरे सबके लागल छेलौं बच्चे बाले बुच्चीमे आब बुच्ची सबके कहलियै या कनि खा ले जाइ जो इ सब तऽ नाटक कऽ रहल अइ मगर तैयो कनि तऽ खुएबै न
आरो खाना पीना मे की बनल छै
ए की बनेलहु हे अहाँके भिंडी आलू के सब्जी बनेलहु हे आ सोहारी बनेलहु हें सएह बनेलहु हें उएहे खुएब बौआ सबके दुनू बुच्ची हमर खेथिन अहाँके भिंडी नीक लागैया
हमरा भिंडी बड्ड नीक लागे छै सबस नीक हमरा भिंडी लागै छै
किया परोड़ तरोड़ नय नीक लागे या अहाँं
परोड़ तरोड़ नय नीक लागे छै हमरा सब सबसे नीक भिंडी साग सब बड्ड नीक लागे छै साग लाल साग
हँ कह बथुआ साग नीक लागैये
बथुआ बथुआ साग सेहो नीक लागैत छै
आ तहन तऽ बड्ड नीक अछि तहन तऽ साग साग पेट के ठंडो करे छै नीक को लागै छै हँ आओर चटका नीक लागैये दालि के जे बनबे छै कचरी जेना से
तऽ हमरा बड़ा नीक बड्ड नीक लागै छै
बड़ नीक लागैए आ कचरी जेना जे बनबै छी ओतय अथी सब्जी से सेहो बड़ नीक लागैया नइ तहन तऽ बड़ नीक बड़ नीक बात अहाँके खाना पीना भेल
खाना पीना हमरा भऽ गेलै
की खेलहुँ है सोहारी की भात
आइ हमरा ओहिठाम बनल छलै या भात दाइल तरकारी आ आलू आल्लू परवल के तरकारी
अल्लू परोठ तहन तऽ नहिये खेने हयब नहि नीक लागल हयत ओते निीमुन से तऽ नय खेना आयब
परवल हमरा नय दै आाग छै हम अल्लू खेलहुं
अल्लू खेलना ह त नहि इच्छा से कनि साग सब्जी सब खा जा कहियो ओकरा कनिया के किया नय कहे छ कनी साग ताग बना देत तऽ बीछऽ मे कनी बड्ड टाइम लागि जाइ छै मगर
हम हमर कनिय के बराह बारहम हमरा कनि ब बड़ बदमाश छै।
बाप रे बाप रे ने तऽ अहाँ देख देख सुनिकऽ न बियाह केलियै जे। केहन से सब नहि केलियै हँ। क करू अच्छा। तऽ साग अहाँ बीछि दिया करियौ कनिआ अहाँके धो कऽ बना देत। तेक तऽ कहिे सकैया ने कि नहि बि बिछो के नय कऽ देत।
कहब हम अपन कनआ के सेहो कहब।
हँ से तऽ ई छै से तऽ सुननेे रहौं जे एना क। कछा आ की करबे जेहन छै तेहा मे तऽ लोकके रह छै कोनो बात नहि ह आ। चीज बौआ सब ठीकइ सु।
आ बुर्ची बोआ सब सब ठीक छै
ठीके छै ने हँ सर्दी सर्दी नय लगल य ने पानिुनी मे मौसम मे नहि नहि खूब खेललै य हँ तहन तऽ बढ़ नी ब न ह इम्हरो मौसम बते गर्मी छलए जे लागे छले एकदमसँ बियनसँ हाथ दुखा गेल छलै हाथे सब पख बिन टंगू म्ंगू दुनू ए मे अछि मस्त अछि एकदम बुच्ची दुनू हमर बुच्ची बड़ नीक छै ओ दुन्नू खेलाड़ रहल ह प्पा सा बाबूजी साथे आ खे दुनू के खुएब पिएब सेह सब मे छी
ई सब खााय छै दुनू
की कहू यौ अही जेना अल्लुए टा खेते अल्लू अल्लू एहिके अलावा सब्जी सब तऽ खेबे नय करै की कहू परेशान
इ वाला बुच्ची बड टाइम लग लगई छै ख खेनाई मे
क भोर से साँझ भ जायत अहाँ के ओकरा खुआबैत खुआबैत आइ साँझ मे बैसलियै जे कहल खुआ दै छियै नाास्ता करा दैत छियै ओकरा एक कर मुह मे देलियै कहलियै जाइ छियौ तू एक कर जल्दी स खतम कर हम च जाइ छी खाना अथी कऽ ले लए से बुच्ची हमर खाना बैन गेल सब्जी रोटी कचरी बना लेलौ मगर बु बुची के मुँह के खतम नै भेलैं एकदमसँ तंग तंग कऽ के रैख लै य की कहु
एकतोठाम सेम सेम
त अहाँ कहियौ ने अँके बुच्ची सेहे अछि बु चाची हॅं
छै खाना खा
तै अहाँके कनिआ किच किच भऽ गेल हेथिन
हँ तैं यहाँके कन्या के मोन किचकिचा गेल हेतै तें नै तऽ बड नीक छेलतै शुरू शुरू में बड़ नीक छलखे आब पूरा मोन खोजा गेल हेतैश बेचारी के भैर दिन लागल लाग नै
ह आब हम सोचै छिय दोसर दोसर बिहाक
नै नै नै एहन अन्याय नै करियो नै नै नै एते बड़का अन्याय नै करियो ऽ ई सब नै करऽ के छै दोस दोस नै सोच सोचला की हेत यौ सोचू तोचू नै एहन अन्याय अपना सबमे नै एना होइ छै ई से घर नै काज करू एके एकेटा रहऽ दिय हुनके साथ त जिंन्दगी भैर करू रहू
हुॅं अपना सब मे ई सब काम नै होइ छै
नै नै नै एकदम नै होइ छै देखियौ देखियौ बहु म बच्चा सब पैघ भ जेज्एत ने तऽ अपने कनिया अहाँ के अथी भए जेते एकदम नीक से भए जेत तऽ ताहि ले अहाँ टेंशन तटेंशन नै लिअ एकदम आम ताम खाइ छी कि नै
आम ताम ज्ञम खााय छी हम बड आम त खााय छी आम आम ली आम लीची जामुन हम बड खाइ छी
किया
लिचीयो मिलै हे जामून मिलल
यौ इमहर त जामून दे खाइते नै छै यौ की कहू जामुन ला तब ते खोजलिये मगर जामुन नहि देखाय हमरा एते खाय के मोन भऽ रहल नेने आयब तऽ जहिये आब
हम हम एहि बार हम अहा एहि बार जामुन ले ले एब बड सारा
नीक करब नीक करब अहाँके जामुनके गाछ सब अछि
हम हमरा कोलम मे जामुन के बड गाछ लगै छै आ जामुनक के आ आमके लीचीे बडटा गा गाछ लगे छै बड बड़का कलम छै हमरा
ह एतेक बड़का अछि से तऽ कहियो दे देल तेल नै भेल अहाँ कहियो कहियो लीची जामुन सब से सब किया यौ एहन
एक बार एहि बार हम गाम अबे गर्मी टाम तो अहाँके
देबै हँ हँ से नीक करब नीक करब चलू ई तऽ एकटा करबै जे अहाँ देबै तऽ हँ नय अहाँसभ खाउ बौआ बुच्ची सभ खाय जेथिन सब जामुन नीक लागैत छनि कनिआँ के कि नय
जामुन सबके नीक लागे छै जामुन लीची सबके नीक लाग छै खूब मोनसँ खाइ छै सब
नीक करै छी खाउ पिबू एकदम नीकसँ बढ़ियाँ सँ खाउ पिबू सएह सब होइ छै ध्यान से चल आओर कतहु घुमय लए गेलहु हेँ कि नय कनियाँ के लऽ कऽ
एखन तऽ हम कतहु नय घूम ले गेलहुँ हम त हम सोचै छी सभके लि क गोआ घूम घूमके आइबि
ओ गोये जायब घुमय ले नीक घुमि लिय घुमि लिय से तऽ छै ये कतहु भी घुमि ले घुमवा चाही बच्चो सबके कनि मोन फ्रेश भऽ जात गाची भऽ जेतै कनियो कन भऽ जेथिन खुश भऽ जेथिन भऽ जेत यै अहाँके कनियाँ बड़ नीक अछि ओ जे कनि बच्चा सब छै मोन खोज खोजा देने हेतै ताहि दुआरे एना भऽ गेल नय तऽ कनियाँ अछि भऽ जैत सुधेरे जैत ओ
अहाँके भऽ गेलै खाना बनाएल
हँ खाना तऽ बनाइए लेने रहियै हँ अथ कहलौं तऽ यौ ई भिंडी आलू भिंडी आलू के सब्जी आ रोटी आ आम अछि अहाँके मालदह आम गाछ मे हमरा फड़ल छलै छेलै पचास साठि गो की कहू बानर स सब आब के त सबटा तोड़ के अथी क देलक तत बानर भऽ गेल
हँ आहाँ अहाँ के अहाँ के ओ बानर ब बड्ड छै
बड्ड रहै छै बाप रे बाप बानर तऽ भरल अछि एकदमसँ जेबै तऽ अहाँ बच कऽ जायब बानर तानर अहाँके नय किछु कऽ दिय
नय नय हम बैचके आबी छी हर बाहर जब भी आबी छै बैठके आबी छी
हँ से तऽ छै छै आ माबू बाबूजी सब ठीक छथि
सब ठीक छै आ
साइर के नय बियाह दान अहाँ देखलियै करऽ के कहिया कहते कहिया हेतै नय मिलैये लड़का तड़का
अखन हम ढूँढ़ रहल छी अखन नहि बैठ बैठलय अखन एखन समय छै इहे दुआरे
से तऽ छैहे से तऽ छैहे सभटा चीज देखऽ पड़ैत छै आब आब ह हँ सहस सब एकदम स छै
ई कहै छै बच्चा सब हँ
यौ बच्चा सब तऽ माथा के खाक राखि देया एकदमसँ मोन के त घोर घोर कऽ के राखि दैये मोन होइत रहैया कतहु हमहीं हमहुँ चलि जाय गोवे हमहीं चलि जाय घूमय ले
किया एना की भऽ गेलै की सब कै कहै छै
की कहू बच्चा बुच्ची तऽ अहाँके की कहू एकदमसँ परेशान कऽ के राखि दै छै खाना नहि खेत तऽ ई नय खेते खाना नहि खेते तऽ केना काज चलतै बताउ तहन केना का सकैत
ते
तऽ अ छै से त छै
अंगगना नीप के रहते अथी सब सबटा चीज करऽ पड़ते से वाला बात भ जाय छै छैना सबकछु करऽ के रहै छै ने ह दगो दूगो गाय भेले बचछा भेलए ओहो सबके के देख रे पड़े छै एकदम से देखियौ ने एखन मे म म चिललाा रहल छै अच्छा आब जेबै ओकरो लग जेबै कनिये
हुँ हुँ
ह येएह सब छै
ओर ओर सब कहु नया ताजा
ओर सभ बढ़िआँ छथि ओर उम्हर सभ नीक नाक छथि ने आ बहिन सब सब ठीक
सब बहिन सब नीक न छै अपन मजे मे छै सब
ह तहन अहाँके गाम मे हाले हाल भऽ गेल हैत पानि सब तऽ
हँ हर हमर गाम मे खूब थाल थाल भऽ जाइ छै हर भार जब नय नय ह वह बड ध्यान से चले छी
हँ अँही ईंटा तीटा लगा देबै के कटा क हमसभ तऽ अपने लगेने छियै
देख भाई तीता तीता लगा दैय छै
हँ से नीक करै छै नीक करै छै हँ हँ से तऽ बढ़िया करे जाइ छै ओर कहियौ अँही बाजू आब हु
ओर तऽ सब ओर की बाजू समाचार मे
कहु अहाँ के तहन ओतऽ ह आब कखन जेबै ड्यूटी पर भोर मे
एखन ड्यूटी पे हमारा नाइट ड्यूटी चलै छै अखन हम रा राइत के जाइ जेबै अ
अ ह तहन बड्ड दिक्कत होइत हेत भरि दिन नीन्द अथी भज भत ने यात
हुँ बड
दम
एखन हम रात के जेबै ऐ सुबह एबै
सुबह मे के